हँ हँ आ आबि रहली आबि रहली आवाज ठीक छै।
हँ कहियौ।
की समाचार सब छै।
सब समाचार सब बढ़िआँ यऽ अपन बताबु।
अपन ठीक छै अपनो।
अच्छा मौसम केहन यै उमहर।
मौसम तऽ बड़ गर्मी छै आ ए तमे रौदा उगल ह रौदा उगल यै हमे छत। छ पर छी एखने आयल छी छत पर छी कनिक हवा। कनिक हवा चलै छै। नहि तऽ नीचाँमे तऽ बड्ड गर्मी रहै लगै छै।
अच्छा अच्छा।
आ रौदा तऽ ओमे से छै। अच्छा पानि पड़ि रहल यए तहन तऽ बढ़िआँ यए अहाँसभके। आ तहन बढ़ि बढ़िआँ यए अहाँसभके।
की कहलियै तीन चारि दिन से लगातार पैन पड़ि रहल यै।
तहन तऽ भगवान इन्द्रदेव सचमुच कृपा केने छथि। अपन हँ। कृपा कयने छथि। अपन कृपा बरसा रहल छथि। हँ हँ इन्द्र देव।
की बताबी आदमी पाकैत रहेते गर्मी रहे।
हँ गर्मी तऽ रहबे करै छै से बात छै। हमरो हमरोसभके बड़ गरमी छै। ऊपर एयलियै हन तऽ आ ऊपरमे कनि किछु हवा चलै छै।
ह नहि गर्मी बहुत छै। गर्मी के मौसम तऽ नहि नीक लगै छै।
हँ गर्मीके मौसम तऽ। सही बात छै। तहन रह दियै जे की कहै छै। आब तऽ आप कोन कोन पावन कोन पावन आ कोन कोन पावने आत।
कुन पाबैन।
पाबनिसभ पाबनिसभ
अभी कोनो पाबनि अभी तऽ पूर्णिमा छै। ने आगाँमे।
हँ अगिला महिनामे।
पूर्णिमा मे हमरा सब यंहा पूजा होइ छै।
हँ।
सावन तब ने बुझतै।
हँ साबन साबन हतै हँ।
तीन तारीख से छै सावन।
हँ तीन तारीख से छै। हँ आब देखियौ।
अच्छा अच्छा।
हँ।
हुनकर बुलाबा हेतै जेबे करबै।
हँ जेबे करबै सही बात छै। सही बात छियै।
हँ हँ।
बुलावा एते तऽ नै केना जेबै। बुलाबा एतै तऽ जेबे करबैए, वैह तऽ छथिन यो। पालन काल में पालन केनिहार छथिन। सही- सही बात छैियै। और तखन जे छै।
आरो सब- सब की।
हँ।
की कहैत रहयै कहियौ।
तखन कहलहुँ और सब जे छै, कोनो नया चीज।
नया चीज गाम घर में की रहत, खााय छी पियै छी घर में सुतल रहैत छी। अहाँ सब जंका हमरा ऑफिस थोड़े जेना रहैया।
अच्छा ह से बात तऽ छै एत। एतबे काजे रहि गेल। खेनाइ पिनाइ आ सुत नहि इएह काज रहल हमरा सबके तऽ रहै छै इन्स्योरे
अहाँ सबके टेंशन यऽ अहाँ सबके परिवारो यऽ ने।
हँ परिवारो छै, सही बात छै, भिनसर जायके रहै छै, तै दुआरे हमसभ उठलहुँ पुठलहुँ धियाापुता सभके इसकुल छोड़लहुँ। आ तकरा बाद फेर नहेलहुँ सोनेलहुँ पूजा पा कयलहुँ तै के बाद चलि देलियै सीधे चलि देलियै
हूं अगर बगल कोनो मन्दिर यऽ की
हँ मंन्दिर के तऽ कमी नहि छै एतऽ मंन्दिर तऽ एतऽ डेग -डेग - डेग -डेग
अच्छा - अच्छा।
हँ। मन्दिर छै।
बाहरके अथीसँ बेहतर गाँवके ही माहौल लागै छै, अच्छा। मतलब अ हमर कहेके मतलब बाहर में पोल्युशन जादा रहै छै गन्दगी। लेकिन गाँ घर में शुद्ध वातावरण।
हं - हँ ई बात तऽ जे छै। पॉल्यूशने तऽ बहुत ज्यदा छै। त ओ दिल्ली स शहर में तऽ बहुत जादा पोल्यूशन छै।
हँ- हँ। आ देखबै गाँव सबमे शुद्ध वातावरण भी रहै छै।
हँ सही बात छै।
अहाँके शुद्ध मतलब शहरके तुलना में गाँव में खाना सब भी शुद्ध मिलत। दूध सब भी सबकुछमे मतलब बाहर सबमे सबकुछ मे मिलावटी रहे छै। गाँंव घर महक से नहि रहत।
हूं मिलावटी एतऽ रहै छै। तब दिल्ली में जे रहै छैत तरकारियो सभ जाए हैत से मिलावटीए रहै छै।
देखबे गाड़िए घोड़ा भरि दिन चलैत रहै छै, ओकरो सबसँ पोल्यूशन आबैत छै ने।
हँ पल्युशन तऽ एतऽ छै। पल्युशन के तऽ एतऽ कमी नहि छै।
ओ हँ।
हँ लेकिन की करबै जतय जतेक जोगाड़ रहय जतेक। जते जोगार रहतै हमरा सभके ततहि जेबै ने की करबै। गाँवमे बैसला, गाँवमे रहलासँ तऽ गुजरो नहि ने हेतै।
नहि नहि बिलकुल नहि गाँवमे बैसलासँ ककरो गुजर होयवला नहि यऽ। ताउऽ की ओरो
हँ, तैय दुआरे परदे-परदेसे भागऽ पड़ै छै। हाम तैऽ में परदेशे हमरा सभ लेल बढ़िआँ छै। हुम्म, जतबा दे जतबैऽ दिन जिबी, ततबाऽ दिन रही बस भऽ गेलै।
सही बात छैय। देखि दोसर प आ थृरित रहबै और अपना पर रहबै, ओई दुनू मऽ अन्तर भए जाइ छै न?
बहुत फर्क छै। अपन-अपन जे होइ छै से अपन जिंन्दगी अपन जिंन्दगी होइ छै।
सही बात छै।
हूँ।
तब चाय-ताय तऽ नहि भेल हैत एखैन तक?
आब चाय आब भऽ-भऽ आब एलै हन चाय तऽ आब चाय चाइयो पीबै, अहाँ संग गपो भऽ रहल छै।
अच्छा अच्छा।
चाइयो पी रहल छियै। गपो भऽ रहल छै।
अच्छा-अच्छा-अच्छा।
ह्म्म।
तब हरिद्वार से कहिया एयलियै?
हरिद्वारसँ तऽ दस दिन भऽ गेलै करीब
अच्छा, बस हरिद्वार ही गेलियैऽ और कतहु नहि?
नाय, कतौ नय गेलियै।
अच्छा ऋषिकेश गेलियै रऽ?
नहि अपन बच्चाके जे छलै से मुण्डन ओतऽ जे छलै, एक बेर मुण्डन तऽ गाँवमे हँ, मुंडन एक बेर गाँवमे करेने छलियै, तऽ ओतऽ कोबला छलै ओकर जे, हरिद्वारोमे करेनाइ छै। तऽ से कऽ, हँ से करबा देलियै।
अच्छा।
ह्म्म, तैहि दुआरे गेल छलियै हरिद्वारे।
गर्मी तऽ बड़ छलैय।
हँ गर्मी गर्मीे के मौसम छै, हँ।
ह्म्म, सैह बात छलै हरिद्वारोमें।
हूम्म।
और सब कहियौ?
हम हरिद्वार कहयो नै गेलियै यऽ।
कहियौ नैय, से कियाऽ?
नैय।
अच्छा। अच्छा।
अच्छा।
आ अपना-अपना त सिमरिया तऽ गेले हेबै खूब?
की कहलियै?
अपना दिश सिमरिया गेल छीयै अपना गाँव सबसँ?
हँ-हँ सिमरिया हँ, अहाँके गाँव कतय छी?
हमर गाँंव भेल दरभंगा से दूर छै कनीक बे बाहेरा थाना जानीत हेबे। बहरा जानै छियै हँ तऽ बहरा बहेरा।
अचछा हँ सिमरिया गेल छियै।
ह्म सी। तऽ सिमरिया आ एतऽ एतय की कहै छै हरिद्वारमे बहुत कनि फर्क छै एतऽ हरिद्वारमे सौँसे घाटे घाट। जे छै सिमरियोमे आब ओना बनलै हन का लेकिन हम नहि गेलहुँ हेँ कहियओ बनलाके बाद।
अच्छा हमहू बनलाके बादसँ नहि गेल छी।
हँ।
हूँ।
तऽ फर्क। उएह छै हरिद्वारमे छै सौँसे घाट छै पक्का छै सौँसे। आ एतय जे छै से। आ कड़ी तड़ी लागल छै सौंसे जे पकड़ क नहाऊ करी पकड़के नहि तऽ भस भस जायब तऽ भसले रहि जायब। केओ पकड़बो नहि करत सही बात छै। हू। आओर दोसर जे कहियौ।
आरो सब सब बढ़िया ये।
बढ़िआँ अच्छा अहाँ त कतहु जाइयौ नहि हयब।
नहि बेसी तऽ नहि जाइ छियै।
हू तै दुवारे। बेसी ताहि दुआरे बेसी। ताहि दुआरे घरे मे रहो हमस तऽ रहे छी बाजारो गेलों इम्हर आमहर। अफिसो गेलहुँ साउंसे साउंसे घुमि फिर घुमलहुँ फिरलहुँ।
तऽ हमसभ ओतेक नहि जाइ छियै। लेकिन हमहूँ सब जाइ छीयै। अपन जे काम रहै छै कनी। कॉलेज वॉलेज के
हू।
ओ तऽ करै ले पड़तै ने ओ दोसर नहि क स जबनाकि कोनो एग्जाम आबि जाइ छै। तऽ ओसभ करै लए पड़ै छै।
हँ सही बात छै। करबाको चाही ओसभ ओसभ तऽ टाइमपर रहै छै।
हँ हँ।
समइए लोक समय जखन रहतै तखने किछु हेतै।
अभी फेर एम ए वालला एडमिशन के डेट आयल छै। ओहिमे एडमिशन लेबै हँ हँ। हँ हँ पच्चीस महि रह छै।
हूँ। अच्छा। एमे ए करबे एतेक सही बात छै। सही बात छियै।
आब देखियौ बैसल रहै से किछो होय बला नहि छै।
किछो नहि होइवला यऽ हँ ई बात तऽ छैहे किछु। पढ़ि लेब एखन पढ़यके समय छै एखन पढ़ि लेब तऽ बुझियौ बहुत किछु कऽ लेब। पढ़ले पढ़ले लिखलासँ सभकिछु होइ छै। दुनिआँ
एक बेर मेहनत के बाद तऽ बैसनाइये छै।
हँ बेसनाइये, ताहि केर बाद त बैसले रहब अपन।
हूँ।
सही सही बात छै लोक। लोक आइ काल्हि जे छै सोचलक कम आ काज कयलक बेसी।
हँ ई बात तऽ छै। अपना आपके कनिटा बेसी बुधियारो बुझै छै बहुत लोक
हँ बहुत आदमी बुद्धियारो बुझै छियै।
हुं।
सेहो बात छै, जे बेसी हुं। तखन तऽ जे छै से ठीके छै। रहै कतऽ छी अहाँ?
हम पूर्णिया
पूर्णिया अच्छा।
हँ।
अच्छा ठीक छै ओतहिसँ। हँ पूर्णिया जानै छियै, खूब जानै छियै।
अच्छा।
अच्छा ओतहि से करबै, तखन एम ए करबै ओतयसँ, बी ए
आब त भ गेलै यूनिवर्सिटी हँ।
हँ ओतहि से। ठीक अछि तखन तऽ बढ़िआँ ये लगेमे रहत सभकिछु भऽ जायत तखन अपन।
हँ हँ।
ह। आ ताहिके बाद जे छै कोनो वैकेन्सी सभके टीचर टीचर जे छै, किछु किछुमे वैकेन्सीमे दैत रहबै तऽ
हँ अगर लक साथ देलकै तऽ भइये जेतै।
भइये जेतै सेहो बात छै।
खुद पर विश्वास होना चाही।
खुद पर विश्वास हेबाक चाही, अटूट विश्वास हेबाक चाही। अपनापर तखने किछु क सकैये मनुष्य। यैह बात छै, हुं।
तऽ बजारो
और की कहै छै हँ जेबै घुमय फिरय लए जेबै, आइ लेकिन रवि छियै आइ सोचने छी जे आन दिना रहै छियै ड्यूटी पर रहै छियै तऽ नहि भऽ पबै छै रवि छियै आइ सोचने छियै जते कॉल हेत से आइ हमरा से जे पाछू पाछू शुरू केलकै सभक भऽ गेलै। सभक भऽ गेल छै आब हमरेटा बाँकी छै।
अच्छा।
ते आइ सोचने छियै जतेक भऽ सकैए ततेक। बढ़िआँ बात छै भऽ जाय तऽ बढ़िआँ बात छियै।
तीसटा जे कॉलके ले दै छलिए ओहे दिककत छै।
हँ तऽ उएह छै आइ भऽ जेतै तऽ बढ़िआँ बात छै। कॉल तऽ छैहे बेसी छै। कॉल छैे आत तऽ हमे रवि छियै रवि दिनके बढ़िआँ बात छियै।
हू।
दोसर जे छै। जेबै घुमय लए जेबै साँझ साँझमे जेबै घुमय लए। मन्दिर हँ जेयबै कनि जङ्गलमे जे जाइ छियै हमसभ घूमय लेए। साँझ क कनि काल घुमलहुँ। अपन बहुत लोकसब रहै छै सबसँ अपन गपशप कलहुँ। आ अपन अपन आबि जाइ छी हँ।
अच्छा घरमे के सब य।
घरमे एतऽ।